हलो। हलो। हलो। हलो। हलो।
ह हेलो,
नमस्कार।
नमस्कार। कहै छी नेय खाना, खाना-उना खाय लै छी।
हां खा लेय छी, अहाँके उतै ने अहाँके खा लेय छी।
यहा के दोखा देय छी, अहाँ के बताबै छी ने की की खाय छी।
चले छी, ह सब्जी रोटी आम। दूध यही सभ खलियए छै।
और की खाइ छी।
और दूध खाइ छी, घी खाइ छी, सलाद खाइ छी।
बड़ा नीक-नीक चीज खाय छी।
अहाँके की खेली ये
ई आगे तऽ चिकन खायनि य मटन खायनि य। सुबहरे खनी खइनी दूध रोटी, आचार खइनी हो। और पनीर के सब्जी खयन यो, नान रोटी खयने यो। इहे सब खइने यो। ओहो सबह
चलिय अहाँके अचार खैले य आमके
अहाॅं खइनि आम के अचार बहुत नीक लगलै य। सुनै मे आबै छी, अहाॅं के बगीचा छैय आम के
हां बगीचा तऽ छियै।
हूॅं, कैसन छै बगीचा।
हां बगीचा मे आम फड़ै छी दाल मछ मालदेव बिज्जू के यही सब फरै छै।
अच्छा आर की-की फरै छी। हूॅं।
बस यही सब फरै छी। अहाँके बताइ नेय अहाँके बगीचा छई आम के
हां इहाँ तऽ ब बगीचा छैय, आमके इहाँ आम फड़ै छी, मालदेव आम फड़ै छियै। कोलपता आम फड़ै छियै, दालमा आम फड़ै छियै, और गोलका-लमका आम फड़ै छियै, इहे सब फड़ै छी। ईहाँके बताबै छियै नै सुनै मे आयल छैय, उहाँ कहुं के अहुं आयल छैय, गान अहाॅं के
हां वो-वो कहाँ अइ
अहुं सब बताबै छी गहम अहाँ गयाल छियै, लेकिन भाय गेल छियै। केनहा गैल छी, ई हमर नाल छी। तऽ ओकर मुंँहे देखते भाग गेल छी।
और बताइ छि न?
घुमने उमने के प्लान बनाबै छी कहीं?
हँ सोचै छियै, घूमने जाइ छीयै कहीं।
आबै छी ने, कहीं जाइ छियै घुमें।
उम्म, चलै छी।
हुँ-हुँ, चलै छि न मोतियारी वाटर पार्क?
हँ, चलै छी, अहाँ चलबै तऽ हम भी चलबै।
हूँ, हम तऽ रेडी छीयै जाइ छीयै ला।
अ-और बताइ ना, अहाँके ह्-की कहै छि माता पिता सब नीक छियै अहाँके?
ईहाँ के तऽ बड़ा नीक छै, अहाँके बताबै छी न माता पिता नीक छिखा कोन-कोन रहै छी घर में?
अऽ से जे छै
हुॅं?
अ सब नीक छियै, यहाँ के बतैयो परहाई लिखई कैसे चलै छै अहाँ के?
अहाँके तऽ परहाई लिखाई बड़ा नीक नीक चलै छै। अहाँके बताबै छी ने परहाइ-लिक, परहाई लिखाई नीक चलै छै?
हँ, सब नीक चलै छै।
कोन से ऐक्क्षा म परहै छी?
हम पहैइ छियै बारबी कक्षा में।
त अहाँके बारहमी कक्षा में परहै छी?
हँऽ, अहाँ के किस कक्षा में परहै छी?
इहां के तऽ नौवीं कक्षा में परहै छियै।
चलियै अहाँके सबसे नीक विषय कोन सी लगै छैं?
इ आहाँ के तऽ बड़ा नीक लागै छै? साइंस लागै छै, जीव विज्ञान लागै छै। और इंगलिश के बुक लागै छियै, अहाँके कोन कोन सा लगै छियै?
हमरा लागै छियै हिन्दी के बुक, हिन्दी के किताब नीक लागै छियै पहल, इतिहास के नीक लगै छियै। ई जोग्रॅपी ई सब नीक लाग छियै। पॉलिटिक्स पढ़ै छीई, ई छव बहुत नीक लागै छै।
हूँ बड़ नीक नीक चीज परहै छियै।
और बताइ न अहाँके मौसम कैसा छियै?
इहॉं के त मौसम बारिश वला होइ छियै, बड़ा खराब होइ छियै अभी।
ह्म्म। हूँ।
हूं।
चल जइ?
उम्हर गैसन में छी।
हँ, मौसम यहाँ के नीक छै।
निक छै।
हँ, नीक छै।
आ सुनै में आबे छै विशाल-विशाल काम उम नै कराबै छीयै?
हँ, ओ काम न करबै छियै।
ओ हुसाई के हलुमान छै न?
हँ उनका देखल छियै उनका
ओकरे स पूछे छीयै कितना स्पीड है हांके की
की बोलै छियै?
ओकरा से पूछै छी कितना स्पीड गाड़ी हांकै छै। तऽ ऊ पता अइ बोलै छी कितना डेढ़ सौ हांकै छीयै आ उहो स्पी प्लेंडर हांकै छै।
ऊ चलाबै छियै हम बताबे छीयै कितना चलाबै छियै ऊ ऊ बीस तीस चलबै छियै।
कहां फेेकै छियै ऐसे।
हं बहुत कम धीरे धीरे चलबै छीयै जे
हूं आ एगो सुुने में आबै छै क ई ऊ और इन आउर इ यहाँ के भाय छियै ने अहाँके। तऽ ऊ बैठल छै एगो औरत के गोर पर चढ़ा देेले छियै न। तऽ कहै छै से घरे ना जाके कहै न बेजती करतै छी।
हूं हूं
बडा शर्मनाक बात छै।
हम तऽ भगवान से दुआ करै छी सभ नीकसे चलै छै वहाँ। ओकर शादी बियाह हो जाइ छै बाल बच्चा सब हो जाइ छै।
अरे जैसे भोला है ओैसे ही बाल बच्चा लागै छै भोलाना होइ छै। चलाक होइ छै।
हूं
एक भोला है।
कि ने खाली समयमे की करै छी अहाँके किछ खेल उल खेलै छी?
खाली समयमे त क्रिकेट खाली खेलै छी फ्री फायर खेलै छी। इहे खेलै छी कैरम बोर्ड खेलो छी हॉकी खेलै छी अहाँ के बताबै छी न।
हूं हं हम तऽ बहुत के खेल खेलै छी। फुटबॉल, क्रिकेट, भाॉलीबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी
हूं
और गोली डंटा। डोलापाटी सब खेलै छी कैरम बोर्ड भी खेलै छी। छीं हं ऊं बोलै छिये
हूं वहां ग वहां गैस कै स रूपे मिलै छियै ब्लैक मे‌।
गैस सब बड़ी महगा मिलै छै अहाँके अभी अभी इधर बहुत महगा मिलै छै।
किन नै?
हजार एक हजार बीस रुपए मे मिलै छै यहाँ।
हं बड़ा महंगा मिलै छियै।
अहाँ किस कैसे मिलैछै अहाँके।
अहाँके अभी मिलैय छी दू हजार रुपए के जी। एक के डेढ किलो।
बड़ी महंगा मिलै छीये।
अहाॅं लोकले मिलै छै मजबूरी हैतो इतो खरीदे छै अमीर आदमी खाली खरीदै छैय।
हूंहूं
लागत पनीर पनीर रोटी। सब्जी रोटी ऊंउम और। कहा अचार रोटी और एही सब दाल। पापड़, तिलौड़ी, भुजिया, आमके भुजि। अचार क भुजैये सँ खाइ छी। अहाँके बताबैय छी न की की खाइ छी ।
हमहुँ ई खैले छी बताय छी न अहाँके। और बतबै छी न चाहय छी घूमे कश्मीर।
हुँ चलैय छी ना। आबै छै चलै छी कही घूमने।
सुन न चलैय छी।
बड़ा नीक जगह छै।
और बतय छी ना। अहाँ कही घुमैय जाइ छी बजार।
हँ जाइ छी बड़ा नीक नीक जगह जाइ छी। जाइ छी त मोमोज खाइ छी पनीर खाइ छी। छोले भटूरे खाइ छी अहाँकेँ खाइ छी ऊ।
हँ खाय छी हम गोलगप्पा खाय छी चाउमिन मोज गोलगप्प। प चाउमिन ममोज सब खाइ छी।
अहाँके भी बड़ा नीक नीक चीज खाइ छी न ।
हँ।
हुँहूँ। की बजै छी।
कहै छै कि आ फलमे कोन कोनसे फल खाइ छी अहाँकेँ।
इहाँ कतौ खाइ छी। सेब खाइ छी अनार खाइ छी आम खाइ छी लीची खाइ छी। ह यही सब खाइ छी। चलैय छी बहुत नीक लागैय छी ‌। कभी और बात करैय छी।
ठीक छै रखै छी।
नमस्कार ‌।
नमस्कार।